क की कर रहल छियै अभी सब ठीक छै हमर
हमे भी सब ठीक छियै बस ऐसने पढ़ल छियै
हँ कहाँ छियै अभी
अभी तऽ हम अपन मौसीीक घरमे आबल छियै
ओ का कोइ काज भऽ गेल का
ना कोनो काज नहि अऐसने तनी घूमे फिरे ल आल छियै
ह
तनी हँ गर्मी छुट्टी भऽ गेल ने इसकुलमे तऽ बच्चा सबके तनी बढ़ बे टीके ले करके तनी
ओ घूमय फिरय लए गेल छियै ने
हँ तनी घुमे फिरे के मन छै आ ब छिय हँ की हाल चाल
सब नीक छै सखी अपन कहू की हाल चाल
हँ इधर भी सब नीक छै हमरा आरके भी हममे तनी तबियत ठीक न लगै छै तनी मन पिया मियाज एकदम दुखााय छै गोर हाथ कमर उमर अ
दवाइ उवाइ नहि लेली की
हँ ले लए छियै तऽ तनी से तऽ भी स्त्री बुखार जैसन लगय
हँ आज कलके मौसमो त बहुत गजब होइ छै कभी धूप होइ छै त कभी बारिश होइ छै ओहि मे तो आदमी के तबियत खराब होइ छै छै
यााँ तऽ दिन भर गरम इतना गर्मी पड़ै छै कि तीन बार चार बार नहा लेबे छियै आरे मे लगाय छै कि तनी हँ हँ पानि भी बदलाय छै ने तऽ हमरा आर तनि असर होबै छै आओर से तनि मन मिया जा वहाँ तनि हम अपन घरमे मटका के पानि पियै छियै अ हँ इलची एत तऽनी फ्रिज के पानि पी लेलियै
हँ फ्रिज के पानी तो नुकसाने करे छै ई सब की
हँ हम ने पियए छीयै हमरा आर के पसन्द नहि छै हमे न पियए छियै फ्रिज के पानि न अपन बाल बच्चा के दियै छियै
ह ठीक करै छियै की खाना खयलियै
की अभी आज बनल रहलै तनी कढ़ी आऔर तनी भात आऔर आलू के मसाला धय केर मे भुजिया बनल छै आलोकके
आलूके भुजिया भी बड्ड नीक लगैत छै
हँ सखिया ओकरा आरमे तनी मसाला गोलकी जीरा ई सब धए के बनाबे पे आओर ओकर स्वाद एकदम नीक लगै छै
हँ सरसों मसाला मे भी बड्डी नीक लगै छै
हँ सरसो मसाला वला तऽ नहि खायल छियै त किने लहसुन मसाला वाला खाइ छी
ओ
हूँ
कहत रहि छखी क अपने के छठ पूजा करैत छी कि?
हँ हमरा ओ सभ नहि करबाक आदत अछि। हम तऽ नहि करैत छी, मुदा हमर घरमे हमर सासु करैत छथि।
ओ
हँ
अपने आर क कहिस केना केना होइ छै
ओ हमार घरमे त तऽ सखी चार दिन के व्रत छै ने तऽ करतो तैयार दस दिन पन्द्रह दिन पहिलेसँ होबै छै लेकिन नहा एक छ दिन से मीन पूजा शुरू होबै छै बिरमे तनी नाय खाय
बडी पवित्र और आस्था के म हाँ पर्व होइ छै छठि
हँ पवित्रता के तऽ धोवल के धोबै पढ़ाइ
हँ बड्डी धोवे पड़ै छै। बड्डी काम हो जाइ छै। करमे
एकदम शुद्धता के पूरा ध्यान रखे के पड़ै छै
हँ हँ दिवाली के छे दिन बाद होइ छै कार्तिकमे
हँ आर बीचमे एगो भाइदूज अबैत छै, जे भाइ-बहिनक पर्व होइत छै। ओहि दिन से गेहूँ चुनि-फटकि कऽ लगैत छै।
हँ हँ, ओकरे बिहान भेला सँ सभ काजमे जुटि जाइ छी।
हँ अ नहाय खाय दिन तऽ न कदूर भात बनाय छै
हँ पहिला दिन कद्दू भात बनै छै जेनााकि दाल बनेय छै तनि पकौड़ी कौड़ी बनि जाइ छै
हँ जे खायके इच्छा काहेकि कहल जाइ छै कि प्रति लोक त अहि दिन नूना मुह मे लगाबै छै आ ओकर बाद त छत्तीस घंटा के उपवास के बादे ने नून खाय छै
हँ हँ जो मन मे आबै छै उहे बनावल जाइ छै छियै
हँ जे मन बुझााय छै अ कोरी पकौरी तरौआ उरौआ छान मिल जाइ छै तनि चीप्स उप्स दलौरी उलौरी भी छान देवल जाइ छै
हू आ दूसरा दिन फिर खरना होइ छै दिन भर उपवास कर के फेर शाम मे आम के लकड़ी आऔर गोईठा में चूल्हा जला कर के बनाबे के पड़े छै
हँ त आमलकड़ी सुध
हँ हँ अपने आर के कैसे ने खीर बनाबै छियै चीनी वाला की गुड़ वाला
गुड़ोवला ब बन छै जैसे हमरार घर में हमर माय घर में रावा गुड़ के खीर बन छै और साास घर मे चीनियो वाला बनाइ छै आ खेलक
गुड़ो बलाबै छै रोटी बनै छै कि पूरी बनै छै ओ दिन
दोस्ती रोटी बनाइ छै तनि घी दाल डाल के हँ हँ चोड़ा रोटी बेल बेल के अबो दिन और घर में तावाना चढ़े छै जे ओकर घर मे छठ होबे छै
हँ ओकर घर मे तावा नहि चढ़ैत रहै खरना े दिनमे
हँ तो वही दोस्ती रोटी आ खीर के महाप्रसाद सबके बठबै छै आओर अपने व्रती लोग भी पहिले खा लेबे छै ओकर बाद फिर सबके बटा जाइ छै
हँ फे चार बजे भोरमे उठु हं ने
हँ चार पीछे बोत हँ
हँ बहु चार दिन के तऽ बहुत नियम होइ छै एकदम दिन राति एक हो जाइ छै ओकरामे
दिन रात के जगरना आऔर मने न नीद पूरा होवै छै लेकिन जे उमंग होवै छै ने ओ
हँ हँ छठ के गीत भी केितना सुन्दर सुदर होइ छै नीक च नीक नीक होइ छै छै छठ के गीत
अँछऽ बहुत नीक लगे छै हमरा तो न न सब रहे छै ने खूब गीत गाबै छै खूब एकदम सुहावन लागे छै एकदम माहौल सब मिल जुल छै प्रसाद में त सूप पडलियामे जे अ मौसमी फल रहे छै कनी नारियल रहै छै ओकरारमे केतारी जरूर से रहै छै फिर एगो खतार खतार फल होबे छै
बहुत बहुत जरूरी होइ छै ओकरामे
हँ फर अनानस
हँ मूली होइ छै गाजर होइ छै हल्दी होइ छै फिर आदि होइ छै सब क कच्चा कच्चा होइ छै
हँ हँ सब कच्चा रहे छै आर में पता उता लगल रहै छै धन्यवाद
हँ हँ डाब होइ छै गोटा नल होइ छै
हँ फिर पूजा सामग्री के ह पूजा सामग्री के जे पूजा सामान रहे छै बहुत लोग तऽ आजकल देखे छिये कि सूप के श्रृंगारो
सुतली मौली कची कची आऔर होइ छै ओकरे मे छोटा छोटा आ पचमुखी फल होइ छै ओकरे मे सुखल वाला हँ निम्बू होइ छै छोटका नम्बू बड़का नम्बू
ह पचमेबा ई सब सबटा घर दियाय छै सु
हँ हँ
केला के कानधी भी जाय छै हमरा आर
हँ हँ केला के काँदीयो होइ छै
हँ
फिर सुबह उठके उतने काम हो जाय छै जल्दी जल्दी काम करके भात दाल सब्जी तरकारी पकौड़ी उकौड़ी जो बनाबे के होइ छै उ बना लेबअ फिर सुबह जायके पड़ै छै चारे बजे भोर मे सुबह के अरघ देबे के
हँ सुबह के अरघ देबै केऽ आबय के बाद फिर तनी ओकरा अर मे ई आ मने रा दिन के फेर खाना पीना सब गोटा मिल जुलके एक जगह बनाबै छै आ सब पर परिवार गो किया नइ य हित नाता सब एक जगह बैठ के खाय छै फिर अपना भर दिन अराम करै छै
हँ अपने आर के घर मे कोसी भराबे छै की
न अभी तऽ कोशी नइ देखले छियै भराबे उराबे के ई सब तऽ केकरो अर घर मे गछाइल रहै छै
हँ मनोकामना पूरा होइ छै न तबे ईहो छठी माई के धन्यवाद बोले ले होइ
कोशी भ राइ छै तब हमरा अर सास तो नइ भरय छै
हँ जब सुबह मे अरघ देव के घर आबै छियै न तब होइ छै ई
हँ
आर जानै छियै कैसे होइ छै उऽ अग अगना मे अगना मे कतारी गन्ना होइ छै न ओकरे छतरी बना करके
हँ
ओकरे छतरी बना कर के फिर मिट्टी के एगो कलशा होइ छै आऔर हाथी होइ छै आ ओही बीच अंगना मे चारू तरफ गड़ा जाइ छै छतरी बना कर के आ प्रसाद मे ठेकुआ होइ छै फल मोन होइ छै नया वस्तर होइ छै सिन्दूर आर दिया होइ छै चाइरमुखी वाला चाइरमुखी वाला दिया होइ छैे न उहे
हँ हँ हँ चौमुखी दिया होबै छै
ती जला करके चारो इ मे पान के पल्लो होइ छै खूब सजावट होइ छै ओकरो मे
ओ
अखण्ड दिया जलै छै रात भर
ई तऽ बहुत नीक बात छै तब तो
हँ आरे अपने के कार्य के काम आबै छै
हँ सखी आब हमरा आर के त भेटाइल छै लेकिन हम न अहाँके तनी देरी मे कॉल करब सखी कनि हमरा आर के न एगो कॉल आबै छै ठीक छै
ठीक छै